हँ हँ तऽ आबि गेलियौ बस से बस से आबि गेली अखने एली हन
गर्मी एऽ एतऽ तऽ लाइने कटि गेल ओतऽ लाइन छै आ
ए अतौ उ लाइन कैट गेलौ अखनि
ओतऽ तऽ तोरा रूममे ए सी लागल हेत
हय एसी नहि लाग गेलल लाइन लाइन एतौ कटले छ
हइ
एल ओ अथी प्रोसेसिंग
ए ओ पूरा नहि भेलै हे एखन प्रोसेसिंग लिखाइते लिखाइ छै विदन सेवन से चौदह डेज
ओ तऽ आ राइतोमे आबि हो जेतऽ
पता नहि अभी तक नहि अयलै आइ नहि हेतै
काल्हि तऽ पहड़स ल सब बसली पारस लएऽलखुना सभ भूखले रहि गेलहु हँ पाँच बारख मे कहने रहै ने पारस दतै तऽ कतेक हमर हमरा घरमे तऽ अकेले हमर बहिन रह किछु खा एले ने है नहि तऽ सब रुकल रहै पारस रहय लेकिन काल्हि देबे नहि केलकै ओ पारस आइ जो आइ उएह लए एयलियै पार्स
आइ तोरा हमरा सबके छै छै मटन छै ह भ आइ मटन के छै हँ
काल्हि बात पारस दितहु ने तऽ हम रुकियो जैतिय काल्हि नहि देलकै तऽ हमरा बुझायल आइ नहिए हेतै भोज भात तैँ हम आबि गेली मटन थोड़े हेतऽ
आ स्कुल के की केलही
हे हम कहाँ हम नहि गेलियै स्कुल जाइतु तऽ ओहोमे लेट लागि स्कूल नहि गेली
हे जयतू रेहे तऽ फंसि जैतु हम ओते आबि गेलियौ तेँ आइये आबि गेलियै नहि तऽ हम रुकतियै रूकि तियै तऽ उसकुल जाए पड़ितै
ओ तोहर दिमाग छौ तेज आइ खुलल रहौ
नहि आइ देखलियै रस्ता रस्ता सेदन बुझायल लेटके खुल एगो दूगो आदमी मास्टर के देखली रोड पर से
ओ
एगो दूगो मास्टर रहऽ लेकिन केओ नहि आयल
हूंम्म तऽ
केयो नहि आयल ट्यूशन गेल रही सर की कहै रहौ
की
सर की कहै रहौ ट्यूशन गेल रही तऽ
किछु नहि हमरा कथी कहत किछु नहि कहै आह भऽ गेलै आधा एक घंटा
आधा एक घंटा
हूंम्म
एह तऽ हम काल्हि रुकितियौ काल्हि रंजन चच्चा साथे हम गाड़ी पर चलि गेलियौ सकरी छम्मा केे देखले आइ ओहो आबि गेलै
हूंम्म
सक्षम रंजन चा पहिने कहलक जे आगाँ बढ़ तऽ हम कह हमरा बुझायल जाए जे आब जाय घड़ीमे पैदले जाय पड़त तऽ फेर फेर आगाँ आबि गेलियै तब फेर बैसलियै तू जहाँ रुकल रही ओहिठाम सक्षमा उएह ले आएल रहै जे गाड़िए से चलि जेब पैदल ओहो नहि जाय चाहै छै
सक्षमा पैदल उओ नहि जाय चाहै छै जे
जे लेक हमरा बुझेल जे हमरा देतै पाँच सौ रुपैया लेकिन तऽ एक्के सौमे ठकि लेलक हमरा बुझेल पाँंच सौ एक हजार देतै लेकिन तैयो एके सौ मे ठकि लेलको
ईहे तऽ
हमर लेके बहुत खराब भऽ गेलै तोहर भाय से काल्हो एगो खराब भेलै ई नम्बर
काल्हि कहलक के नेटे नहि पकडै रह तैं रे नेट नहि पकड़े रहे ने तैं खड़ाब भऽ गेलौ आइ नहि आइ बीस मिनट कऽ लिहे तऽ एगो एगो कै गो छौ द दसगो छौ न कै गो काम छौ
दस गो बचल छै तऽ अभी तोरास से एक बेेर आओर कऽ लेबो तऽ आठ गो बचतै
दूगो नहि तऽ तीन गो एखन कऽले आ दूगो साँझ म पाँच गो आइ कऽले
ह्म
तऽ कोतै कम्मे एखन बारह बजे छै ने साढ़े बारह तक के तीन गो राति मे दू गो आ जे असुआ से कालहि बथए नहिसुआ से क गो भेलौ
असुआसँ तऽ तीन बेर बतएलियौ दस दस मिनट आरो एक बेर बतएलियौ आठ मिनट आ एक बेर एके दू मिनटमे कैट गेलै
ओ एक बेर कम बच की छै
हँ शायद एके बेे तोहर पर तऽ पाँचे बेर बत तोहर पर पर तो ओहि दिन फोन केलियो तोहर बाबा वाला से बतिया ले ताहरा त
ब हमा से तऽ बतियए ने दू ग ह ओ तऽ इएह पर कऽलिहे एहिपर भऽ जेतै ने
ज
आब जाबे रहै हे तऽ ओहिके बाद जे छै यौसुआ जे काल्हि अलग ने तऽसुआ कहै रहै जे हम बतिएलिए तऽ कहली हम बतिएली त तऽ बढ़ियां आवाज छै बतीयेलही एहिठामन रौदे बहुत छै गाड़ी मे एलियै तऽ भीड़ केते रहै छै सभ हम ठार भऽ कऽ एलियै टेढ़ भऽ कऽ
हँ तोरा कहलियौ कालहे चलि जेते रह तोरा कहलियौ हम कालिहे चैल जेतै ने तऽ न कनि पैसेतोहर बचतहऽ
कोथि
पैसा तोहर बचत भ जेतउ कालहि चलि जेते रह
काल्हि केना बचत भ जेतै
काल नहि बचेतौ तोरा आसुुआहसभ गेबे कलै उएहसँ चैल जेतै
हे ओहिसे ओहि ओहिस आर देखते होतै ओहि काल जैतै नहि इएह ठीक रहय
अभी नेट बचल छौ ने
हँ तै ने कहलियौ एखने कऽ लियअ नहि तऽ साँझ तक खतम भऽ जाइत छै डेढ़े जी बी रहै छै वैसल वैसल नेट खतम भऽ जाइ छै
ठीक छै एखने करबउ तऽ
आ कहा मना ही होत
लो है साढ़े छओ मिनट
सात मिनट पुरि गेल आरो उम्हर केकरा ओकर बड़ बहीन वलामे नहि कामेलहु हन आँय
उऽछ डिलीट भेल ओकरमे डिलीट भेल
नहि नहि ओकरमे काम एलौं हँन कैला
पता नहि
आ ई जे प्रोसेसिंग खतम भऽ जेतय न तब चेक करबाए कऽ देखियै हऽ ओ एयल हेतौ नम्बर्स कोन देने छै ई ई सही खाता आधार कार्ड वाला
नहि बैंक एकाउंट ए टी एम
कब ओ तऽ
दू रुपया बतेलकै हे जे भेज
कथी हँ हँ ठिक करतौ जे नहि तऽ दोसरमे चलि जेता तब फेर चेक भ जेतौ ओहिके बाद जेतौ तऽ सही देने हेभी
एहिके बाद कोन देतै टाइपिंग करऽवला
ओहिके बाद हँ ओहिके बाद लिखैत रह इ इहै तैं ने सब कहै छौ फोन करऽ ल‌ए ई काम आसान छै तै ने इहै छै तै ने कहै छै तऽ तै सभ कहै छै हँ ई ई काम आसान छै आ लिखऽ वला मे बहुत भीड़
आब तोरे से दस मिनट तोहर बुझाइ छो फेर नेटवर्क जा रहल छौ की
हं नेटवर्क
हँ तोरा उम्हर आवाज कथी क आब रहल छौ बच्चा सबके
एठमन टी भी चल छै
टी वी तों देख रहल छ हे
नहि उम्हर बगलमे चलै छै
तऽ तुआँ जाकऽ देख लै ह अभी
मे ट वी चलै छै टी वी चलै छै तैँ आवाज कटय छै
हँ आबैच बगल वाल रूम मे के रहै छौ
उर्दू बगलवला रूममे दोसर आदमी पूरा फैमिली रहैत छै
हैया अबय छी ओ तऽ तू ओते जाइ छी मोबाइल देखऽ
हे हम ओ टीवी देख थोड़े हम बगलमे छी दस मिनट ई जे पुरतौ ने
हँ आवाज फेर डर जा
डी जेे बजै छ असुआ सबके काज चैले देतौ असुआ काल्हि परसू तक तऽ चलि जेतौ
हँ तोरा जा रहल छेहे रुकह एक मीनट हँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट
ह
एक मिनट‌ रूक न हँ
हेलो एलौ ठीक आम सभ फड़ल छौ न
कहि देली ने ज्यादा कहबे तऽ सुध लेतै ओ
क ह दस मिनट भऽ गेलै दस मिनट भऽ गेलह हेलो आमे छल एगो काम भ गेल ओ करतै वोहा ने आ सबकिछ ठीक छौउ न